हेलो।
हँ, अवाज आबैए।
कम कम आबैए।
अच्छा! आब आबैया हेलो। अच्छा! की हाल चाल अछि?
ठीक ठाक अछि, अहाँ सबके की हाल चाल अछि?
हमर सबके ठीक अछि।
आँ खेनाइ पिनाइ बनि गेलै?
हँ हँ खाना- पीना बनि गेलै, पूजा पाठ भऽ गेलै। खाना खाओ लेलहुँ, भोजन -पानि भऽ गेलै सभचीज। अहाँके की सब भेलैया आइ के, आइ की सब काज- धंधा की सब केलहुं आइ अहाँ?
आँ एखन तऽ हमर सभके की कहैत छै। काजसभ तऽ भऽ गेलै, नहेनाइ -सोनेनाइ भऽ गेलै बस। आ खेनाइओ बनि गेलैए, कटहरके तरकारी बनलैए।
अच्छा! तहन तऽ कटहरके तरकारी बड्ड स्वादिष्ट भेल हेत, कतयसँ आयल छलए।
अ रहै छथिन जतऽ पप्पा, ओतय से आयल रहय।
अच्छा!
हँ कटहर एल रहै, तऽ कटहरके तरकारी बनलै हए। पटुआ सागके झोर बनलै हे।
तहन तऽ ई गाम घरके, गाम घरके स्वादिष्ट भोजन बनल।
हँ, और अहाँ सबके की बनल ऐ?
हमरा सभके आइ हम बनेलहुँ, भात बनेलहुँ, दालि बनेलहुँ, कुण्डली के भुजिया, आओर कदीमाके अथी भुजिया बनेलहुँ।
हँ, और अहाँ सब के के खेनाइ -पिनाइ भऽ गेलै।
हँ, हँ, खाना -पीना भऽ गेलै, तऽ सोचलहुँ जे आब कनि बात चीत करी सभसँ, तऽ उएह गप्पशप भऽ रहल अछि। और कहियो, और किनका -किनका से मतलब गप -सप भऽ रहल अे अहाँ के? हम तऽ एखन नया -नया एहिमे जुड़लहुँ हेँ, तऽ।
हँ होइ छै, लोक छथिन बहुत लोक, हुनका सभसँ गप्प होइ छै।
अछा!
हँ।
तऽ आइ मतलब ई पहिल बात भऽ रहल अछि अहाँके, कि आओर किनको -किनकोसँ केलहुँ हेँ बातचीत।
नहि हमर भेलै दू, तीनटा काँल, चारि, पाँच टा भऽ गेल अछि।
अच्छा!
हँ, हम, हम अपन मौसी माँसँ कयने छलियनि हेँ। गप, फेर पापासँ गेलियनि। हँ।
ह
ओर अहाँके
हमरा तखन हय स्टार्ट अहीं से भेले अहींसँ अखन बात भऽ रहल अइ ओकर बाद फेर आब किनको किनको करबैन हूँ।
अच्छा आ ओना तऽ ई एहिपर जे जे जुड़ल रहथिन तिनके तिनके से एहिपर गप हेएत।
अच्छा
हँ कियाकि जिनका लग ई खुजल रहतैन ई वला अथी टैंक के पे गप होइ छै।
अच्छा तऽ एहिमे नम्बर तऽ एहिमे तऽन जे जेसब एहिमे जुड़ल छथि जे व्यक्तिसब एहिमे जुड़ल छैथ सबके एहिमे नम्बर शो करतैन ने एहिपर
नैय- नैय से नै सेहो करै छै से मतलब आहाँके पतए करऽ पड़त कि
एहिमे एय कार्य मे के- के जुड़ल छैथ।
हँ हँ ई कारमे के के छैथ अ तऽ ओ उनका मतलब जेनाकि जिनका लग ई खुजल रहतैन ई जे चलबैत रहतैथ। उनके सबसँ गप भऽ सकैया।
अच्छा हँ
हँ कोनो आनसँ नै भऽ सकैया।
अच्छा हँ तऽ आइ मतलब अहाँके की सब ब भऽ रहल छै आइ एखन अहाँके ओर की छै काज धंधा की करय के अछि आब आगा।
आब एखन तऽ आब खेनाइ पिनाइ हेतै आब पप्पा एथिन तऽ। तकर बाद वएह हेतै कनि कालके बाद कनि पढ़ाइ। पढ़ाइ हँ हमर क्लास चलै छै फोनेपर।
अच्छा ऑनइन ऑनलाइन पढ़ाइ पढ़ै छी।
हँ हँ फो ऑनलाइन करै छियै।
अच्छा हँ।
तऽ इएहे पर हेतै।
हँ।
हँ।
सएह सब छै तहन गप सप सएह छै और की हय ओर गर्मी के हाल -चाल कहियो आइ केहन मौसम अइछ।
आय तऽ तइमे तऽ एहने छै गर्मिये छै बहुत -बहुत गर्मी छै।
अच्छा इम्हरो बहुत जादा अइ। हमरो बहुत जादा अइछ।
पइन तइन तऽ नै होय छै।
ओ आ गाम -ताम गेलो हेँ कि नै एखन
नै अखन नै गेलौ हेँ गेल छेलौ हेँ मार्च तार्च मे तऽ उपलैन छेलै उएह मे गेल छेलौ हेँ।
अच्छा एखन एय बीचमे नै गेलहुँ हेँ।
नैय - नैय एय बीचमे नै गेलौ हेँ कतौ।
एखन तऽ आम के सीजन अय गाँव घर मे निक लागे छै कलम गाछी मे आम ताम बिछऽ में, धिया पुता तऽ बड़ मजा आबै छै एहि सब चीजमे।
हँ, गाममे आम बीछाऽ मे नीक लागै छै।
एखन फेर मधुश्रमणी पाबैन हैत, अपन सभके मिथिलाके जे परम्परा अछि।
हँ आब तऽ पाबैन सब शुरू हेतै।
हँ, तकर बाद फेर सावनके सोमवारी शुरू हैत।
हँ सावन के सोमवारी सब हेतै तऽ तकर बाद आब तऽ पाबैन सभ अबिते रहत रो
हँ-हँ, पाबैन तिहार सब आबैत रहत ओइ मे सबटा अपन सब के जे मिथ् लाके आई सब सँ पैघ अखन पाबैन ऐत, जे सुनि रहल छी गाम घरके लोक लोकैन सब कहै छलखिन हेँ जे मधुश्राम्-पञ्चमी अइ तीन अगस्त सँ।
हँऽ, पैञ्चमी।
हुम्म। हँ, अखन ओ फूल लोढ़यवला पाबनि तऽ सभसँ निक अइ मिथिलाके।
हँ, ओइ मे नीक लागैत छै सब संगे जायमे।
अहाँके घरमे किनको छैन एहिबेरा पाबनि कि नैय छैन?
नैय-नैय, हमर घरमे तऽ नैय इम्हर ककरो नैय छैं। इसब हँ, एखन नैय छै।
लेकिन देखाऽ मे बड़ निक लगैत छै, सबसऽ बेसी फूले लोढ़य मे निक लागै छै। अऽ पन्द्रह दिन आदमी व्यस्त रहैयाऽ, फूल तोरलौं, पत्ती तोरलौं, सजावट केलौं, डाली सजेलौं, पूजा पाठ केलौं, पन्द्रह दिन केना समय बीत जाइ छै, किछु पता नहि चलै छै।
और अइ मे तऽ इहो की कहै छै? भोजो-भात होइ छै।
हँ-हँ-हँ बहुत, अईहब सब खाइ छथिन।
हँ ओहोसब खाइ छथिन।
अईहब-पइ-भाती सने जे पबनैतिन जे रहै छथिन, हिनका सने पांच टा कऽ अइहब खाइ छथिन। ओकर बाद तऽ अपन जतेक के खुआउ, गाँव समाज जतेक के खुआउ, लेकिन ओ पाँच टा जे अइहब के सङ्गे रहै छथिन ओ अनिवार्ज रहै छथिन।
हँ।
ह्म्म।
खाइ छथिन।
वैह सब अछि।
आओर आब-अहाँ-अहाँ सब की करबै? भोजन भात अहाँसब के भऽ गेल?
हँ-हँ हमर सब के भऽ गेल, तऽ ओहैऽ बैसल छलौं हेँ, गर्मी तते अछि ने से कतौ बाहर निकलय के इच्छा नहि होइत रहै छै। कतौ जे इक्छो हैत, कुनो-कुनो काजो रहैयाऽ घर-तर के जे ई करब, ओ करब रौदे देख के होइत रहे छै जे नहिये जैऽब तऽ बढ़िया रहत।
हँ, बहुते रौद रहै छै।
हँ बहुत रौदके देखि कऽ, मोन डर भऽ जाइत छै।
हॉंऽ।
सैह अछि, आहुं सबके बढियाँ अइ अखन ऑनलाइन किलासे करै छी, नैय तऽ जैऽ आबऽ में रौद स लू-तू लाइग जाइ छै।
हँ, रौदे दुआरे घरे पर अपन बैसके नहैऽ कि नैय? हॉं।
नै बढ़ियां करै छी अखन उहे करै छी आओर आगांके की तैयारी क रहल छी अहाँ?
आगां मतलब की कहै छै? नै छिअइ अहीं जीव विग, जीव विज्ञान से सबटा त उहे सं पढ़बै।
अच्छा।
हं उहे सं करबाक छै आगां
ओ चलू बहुत बढ़िया अछि, पढ़ि लिखिक किछ बनबाके कोशिश करब। हुं अं हं सैह छै। आओर अहाँके भ गेलै आओर माँ अहाँके ठीक छथि? माँ सब, सब सङ्गे रहै छथि ने?
हं- हं हमरा सब सङ्गे रहै छथि सब ठीक छथि।
आओर अहुं अहुन सब गाम जेबै?
हं गाम त जेबाक छल लेकिन आब सोचलौं जे बहुत गर्मी छै त अखन की करब आब जाक त उहे कनी आब मौसम कनी बढ़ियां हैत। तहन आब देखबै एक दू महीना बाद हुं तहन देखल जेतै गामके हं-हं। अखन जा के इच्छा नै भ रहल ऐ बहुत गर्मी लागि रहल छै।
अखन त घरो सं बाहर निकलैके अथी नै होइ छै।
नै मोन भ रहल अछि अखन। बच्चो सबके जे स्कूल छनि अखन सेहो भोरे एकदम छए बजे छनि बारह बजे तक घर आबि जाइ छथि सब।
हं
तेहन गर्मी छै।
आओर अहाँ सबके
हुं आओर कहियौ?
आओर सब त ठीक छै।
ठीक अछि आओर सब?
हं आओर सब ठीक।
ओ आओर आगां के की कार्यक्रम छै?
आगां के त अखन किछ नै छै। जे आब इहा क जेबै त आब छैठे मे जेबै गाम। आब त पाबनि ताबनिमे जेबै।
अच्छा फेर ककरो सं अखन फेर कनी फेर बात करबनि किनको सं की आब दस बीस मिनट फेर रेस्टमे छी अखन
हँ आब त कनी दू दस बीस मिनट रेस्टमे ही रहब। होतै तकर बादे कोनो गप छ।
नम्बर में हुए जे अहाँके जानकारी हुए जे फलां आदमी अइ कार्यमे जुरल छथिन। तिनका नंबर नै हुए त हमरा व्हाट्सअप पर क देब कखनो कालक त हमहुं देखबनि क क। ठीक। छै न जे एहन कुनो नम्बर हुए अहाँ लग उपलब्ध त हुनका हमरा व्हाट्सअप पर कऽ देब ओकर बाद हम कार्यमे जोड़ि अथीसँ उएहसँ हुनका हम कॉल करबनि।
हँ हँ तखने हैत ओहिसँ।
हँ हँ तऽ दू चारिसँ पाँच आदमीसँ गप्प हमरो भऽ जायल करत। तऽ एकर कोनो टाइमिंग छै कि? जे मतलब बीस मिनट एकटाक बात भेल अहाँसँ जेना हमरा एखन तऽ फेर बीस मिनट तक हम ककरो बात नहि कऽ सकैत छियै।
हँ ए पर रहे छै कि हँ बारह मिनट तक बात हयत तो बारह मिनट के बाद अपने कै कइट जाइ छै एहि पर।
कटि जाइ छै ओकर बाद मानि लिअ अगर हमरा इच्छा भेल जे एखन हम फ्री बैसल छी तऽ हम किनको आओर कॉल कऽ लियअनि।
तकर बादे कॉल केकरो लगा सकैत छी।
छै तऽ फेर बीस मिनट बादे हम किनको कॉल कऽ सकैत छियनि।
हँ।
ओ। तऽ अहाँके जिनकासँ गप्प होइत हुए मतलब तऽ ओसभ नम्बर अगर हुए तऽ हमरो दऽ देब। तऽ हम कोशिश करबनि करऽके हुनको सबके। सम्पर्कमे आबयके कोशिश करबैन।
हँ हम अहाँके पठा देब।
हँ हँ।
हँ।
तऽ ओ भऽ जायत।
और अहा सबके अखन कतहु जाय के नै अछि।
नहि ए अखन सोचे छलों वएह गाम घर जाय के जे आम ताम छै कटहर तटहर के सीजन छै तऽ जायब। लेकिन ई रौद देख के फेर मोने मोन रहि जाय या बात जे नहि निकलि पबेया जे केना जाएब ऐ गरमीमें?
ई गरमीमे तऽ कतहु निको नै लागै छै जाइमे।
तऽ ताहि दुआरे एखन ईसभ बारेमे नहि सोचलहुँ हेँ आब तहन देखियौ मौसम ठीक ठाक होैत तऽ देखल जेतै।
नै तऽ मौसम ठीक हेतै तखने कतहु जाल हेतै। अखन तऽ पाइनो ताइनो नहिए होइत छै।
हँ नहियो भऽ नहिए भऽ रहल छै किछो। तऽ अहाँ लग ज नम्बर हुए ने तऽ आहा वहाट्सप हमरा कऽ देब एक दू टा नम्बर।
हँ एक दूटा नंबर हम अहाँके कऽ देब हुनको सबसँ अहाँ च चारि बेरसँ बेसी कऽ सकै छियनि।
ओ किनका नहि कऽ सकैत छियनि?
मतलब जेकरो अहाँ करबै।
हँ हँ।
तऽ ओ हुनको सबसँ यहाँ मतलब चाइर चाइर बेड़। ओकर बाद नहि कऽ सकैत छियै।
मतलब एक